हँ सखी ठीक छी की हाल समाचार हँ हँ ठीक छै की हाल समाचार
बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर हाल समाचार तऽ बड़ नीक अछि अहाँ अपन
हँ हँ हमरो ठीक येऽ आहाँ अपन बतबियौ
हम आर बड बढ़ियां बहुत सुन्दर अछि की कहै छी एखने हैया अं कनि यात्रा मे जा रहल छी आ सब चीज भऽ गेले छै यात्रा में जायब ओतय सुनै छियै जे बहुत चीज बड बढ़िया एक सौ आठ अ मूर्ति मूर्ति भेलेया मूर्ति के सब देखे जाय छै हुनकर एक सौ आठ बेर परिक्रमा करै छी अहाँ नहि जेबै की
आहाँ हाँ जेबे कनी की कहे छी हमहू घर मे ओझरैल छी तें दुआरे नहि गेलहु हँ अहाँ एबै यौ ने कहियै
हँ हँ हमहुूँ जाय छियै आइ देख सुन के तकर बाद ऐब तऽ अहूँ चलब बहुत बढ़िया लगे छि मेला सब बहुत बहुत बढ़िया एतेक नीक लागे या जे ओतयक आवाज जे सुनैत छी से बहुत नीक लागैत अछि आहाँ के
अच्छा अच्छा हँ हँ से तऽ हेबे करै छै आओर सब कहियऔ
आऔर सब बहुत बढ़िया बड नीक आओर गांव घरके आदमी सेहो जा रहल छथि हमरा संगे ओहोसभ जाइत छै तखने है याद तैयारी भऽ गेलहुँ आब जाइयए रहल छी आ चलि जायब चलू ने हमहूँ आइये
अच्छा चलब हमहुँ अहाँ सबके साथे की कहै छी घरे मे बहुत झंझट भऽ गेल है उहे काम धंधा में लागल छी
अच्छा अच्छा अच्छा ठीक छै कोनो बात हम आयब ओतऽ से अहाँके तऽ सब समाचार करब हेये ई सखी की कहू झूलो सब बड़ सुंदर लगे छै ये बहुत बढ़िया मूर्ति ई सब कते सुन्दर सुनै छियै ये
अहाँ झुललिए नहि सखी अहाँके तऽ झुलैके चाही
हुँ अ ठीक छै सखी तऽ ठीक छै हम जायब तऽ अहाँके सभ समाचार सब कहब आ आहाँ
आयब तऽ देखबे करबै की सब छै जाइ छी कनि ओतऽ के प्रसादी सब सेहो लेब सबचीज करब कनि घूमब फिरब मन मोनो दोसर रंग हायत
हँ हँ सखी जेबै हमहूँ जेबै और पूतोहु सुनलहु जे पुतोहु यैल हे
हँ हँ हुनको कहलियनि तैयार भऽ कऽ अहूँ तैयार भऽ जाउ कनि हुनको मोन कनि फ्रेश भऽ जेतन किया तऽ सासुरमे एलखिन हेन ने हुनकर आ सासुरमे कनि वातावरण तऽ बुझबे करै छै घरमे छथिन तऽ ओहो जेथिन तऽ हुनको घुमा देबनि मेला घुमा देबनि कनि झूला सभ देखथिन मन्दिर घुमथिन सभचीज लेथिन
अच्छा अच्छा पूतोह सेवा बाड़ी करइय ने सखी
हँ हँ सखी बड सुन्दर बड सुन्दर आइ काल्हि के जे जमाना छै ओहिके अनुसार बड नीक करै छथि बहुत बढ़िआँ बड नीक करैत छथि
अच्छा अच्छा तब ओर सब बतबियौ बौआ सब ठीक अछि
हँ हँ बौओ सब सब ठीक अइ बहुत बढ़ियां बड नीक बौओ सब सब बहुत तऽ बढ़िआँसँ अछि सबवेरे तऽ उठै छथि पूजा पाठ करैत छथि हमर पुतहु बड सेवा करैत छथि पूजा पाठ करैत छथि पूजा पाठ कऽ कऽ राधा कृष्ण रखने छथिन ने हुनका सेवा बारी सभटा करै छथिन
अच्छा अच्छा बड बढ़िया बड नीक राखैएके चाही आइ काल्हिके तऽ ई संस्कार छै तऽ बौआ सभ काम पर जाइ छथि ने
हँ हँ बौओ सब काम पर सब काम पर जाय छै तऽ बहुत बढ़िया बड नीक आइ काल्हि के जे जमाना छै ने आहा तऽ बुझबे करै छियै
अच्छा अच्छा हँ हँ समझ गेलिए आऔर सब अपन गाँंव समाचार बतबियौ
अच्छा ठीक छै सखी तऽ अहूँ चलब हम हैया तैयारे भऽ गेलहुँ आब जायके लेल तैयारे भऽ गेलहुँ अहासभ जेबै एहन तेज अवाज नहि छै तोहर रहअ दही और सब बहुत बढ़िया बड नीक बहुत समाचार बढ़िआ बड नीक
अच्छा अच्छा तऽ सखी की कहे छै जे चाची सब जे छलखिन ओ सब केना छथिन हुनकर समाचार कहबेन
बहुत बढ़िआँ हुनको सबके समाचार बड्ड नीक अछि बड नीक अछि की कहू हमरा सभके के वातावरण बड नीक अछि बड नीक लगैय इ चीज
ॲ हॉं हम सोचलियै हुनका सब से एबन कनि भेंट करे लऽ लेल किआकि बड मोन होइया हमरो जे कनि भेट कऽ लिअ हुनका सबसँ
हूँ
सखी अहाँ चलबे करबै अहूँ जायब अहूँके देखाएब धर्म की की बात कनि कऽ लेब बड़ बढ़िआं हैत धर्म
अच्छा अच्छा हँ से तऽ छैहे सखी जेबै हमहुूँ जेबै मोन हमरो बड्ड करैया जायके लेकिन की कहै छी आब हमहूँ बाल बच्चा वाला भेलो तऽ घरे मे ओछरेल रहै छी तब आ चाची सब तऽ ठीक छथिन हेलो
सखी अहाँ अहाँके काज के कोन एहनी अछि जे अहाँ सङ्गे चलितहु अहाँ के तऽ देखतौं हम सब बात वातावरण ओतऽ के की सब छै तऽ अहाँके कोन एहन झंझट मे छियै सखी
नहि नहि देखियौ कनि बच्चा छै ने ओकरे एडमिशन करबाब के छै तऽ आब पाँच साल के बौआ भऽ गेल ने तऽ सोचलियै हुनके कनि एडमिशन करबा दिये
अच्छा तहन तऽ ओ तऽ अति उत्तम वाला बात छै नहि नहि जग त एखन सात दिन के रहते जग त कोनो दिक्कत नहि छै जा क परिक्रमा लेकिन कए लेब सखी बहुत बढिया हैत
अच्छा अच्छा हँ क लेबै क लेबै अ कियकि देखियौ एडमिशन करबेनाइ बहुत जरूरी छै ने कियकि बच चा नमहर भ गेलैए पढ़ेनाई लिखेनाइ जरूरी छै की
नहि नहि शिक्षा देनाइ त बहुत जरूरी छै बहुत बढ़िआँ शिक्षा बहुत उत्तिम बात छै आइ काल्हि के जमानामे देखे छियै जे हर घरमे शिक्षा के बहुत भरपार भ गेलैहन आगे बढ़े छै शिक्षा के शिक्षा देनाई जरूरी छै
हँ हँ सखी ई बात त ठीके कहलिय की कहे छी इएह सभ मे लागल रहल छी अहा के बौआ सब कते तक पढ़ल अय
हँ हँ हमरो बौआ जे छथि ने बड़का बौआ छथि अपन कनियां के जे छथिन बड़ त बौआ उ ओहो हुनका बाहर द देलियै पढ़बै लए ने बाहरमे द देलिय बाहरमे पढ़ै छथिन किया त बुझबे करे छिये गाम घर के सोसाइ टी सब बुझबे करै छी बच्चा सब के ल क दोसरके वातावरण से खराबो होइ छै अ नीको होइ छै त बच्चा के बाहर देने छिय
हँ से त छैहे और की कहै छै बड बढ़िया भने पढ़बै छी बाहर मे कियाकि बाहरके सोसाइटी कनी नीक छै गाँंव के वातावरण से आइ काल्हि के देखे छिये गाँंवमे बच्चा सब उदण्ड पाना करे अछि तऽ बाहर रहनाइए ठीक छै अपन अपन माहौल बढ़िया रहे उएह ठीक छै
हँ सखी की कहू बौआ जे अबरी गर्मी छुट्टीमें आयल देखै छी ओकर वाता वरण सुनि के गाम घर के जे आदमी सब छैथ ओ एयलन देखे ले ज्जा बौआ कतेक सुन्दर बजे छै बढ़िया सुन बहुत अ हँ हँ कहैछी त हुनका कहलियन जे अहूँ बौआ सबके बाहर ल जेबेन पढ़ेबेन लिखेबेन तऽ बढ़िआ हैत ने बाहरके सोसाइटी त सभ कहलखिन जे नहि नहि हमहूँ बौआ सबके बाहरे पठेमे कते रहे छथिन हम कहलिये हुनकर रहे छथिन मद्रासमे बौआ सभके हमपर देने छिय त अहाँके बौआसभ कतेटा के अछि
हमर बौआ त पाँच सालके अछि इएह बार एडमिशन सोचलियन जे करबा दियन बौआ के कियाकि देखियो टाइम रहैत एडमिशन करबा देबै त आगाँ चलि क हमरे बढ़िया हैत त हुनके बढ़िया हायत की सखी
अच्छा अच्छा अच्छा बड़ बढ़िया त ओर सब समाचार कहियो सखी बहुत बहुत दिनपर बातो भेल अहाँ संगे हमरा बड्ड नीक लागेय वातावरण कहियो ओर सभ समाचार कहियो खाना सब अहाँके भए गेल की
नहि नहि सखी आइ कनि लेटसँ उठलो हन कियाकि कनि तबियतो जे छै छलै से हमर खराब छलए ताहि दुआरे कनि लेटसँ उठलहुँ हुँ अहाँसभ अपन बताबियो ने
नहि आई त हमरा यात्रा करयके रहय त सवेरे सकाल उठलो लड्डू गोपाल रखने छी हुनकर पूजा पाठ क क कनिआँके कहलियन अहूँ उठू सबेर सकाल उठै छथि आइ काल्हि के कनिया तऽ झाड़ू लगबे छैतऽ बारहेन लग छै तऽ लक्ष्मी बिराजय छथिन ने सूर्य उदय सँ पहिले हुनका उठा दै छियैनि तऽ भोरे अनहारे उठल अन दिन अनून उठैत रहथिन लेकिन आइ सवेरे हुनका उठा देलनि हुनका तऽ सभ चीज कऽ के तैयार आब छियै गाड़ी के आशा मे छी जे गाड़ी ऐत आ हमसब जायब आ देखियौ ने आब अगल बगल के सेहो बच्चा सब केनया जे कहाँ अहाँ जा रहल छी कनि रहल छै ई
हँ हँ भनने भनने अहाँ सवेरे उठबाबय छियनि हुनका उठबयके चाही आइ काल्हिके जमाना जे छै छोड़ि देबनि तऽ कनि दिक्कतो छै देखियौ कनि आइ काल्हि के पुतोहु छथिन तऽ कनि ठीक छै कहनाइ ठीक छै बट लेकिन समझबे करे छियै ने
हँ हँ नहि नहि सखि आइ काल के जमाना के जेहन छै तहिना बड बढ़िया खूब बढ़िया से छथि बड नीक छथि सबसे संस्कारे ने दुनिया मे रहै छै बढ़िया संस्कार मे रहै छैथ पूजा पाठ भगवान रखने छथि तऽ हुनकर तीन बेर के भोगे लगैत छनि रातिके कीर्तन भजन करै छी सभ आदमी बड्ड नीक लगै अछि बहुत नीक लगैया की कहू
हँ हँ सही बात छै सखी इएह होबयके चाही देखियौ आइ काल्हि के जमाना युग जमाना देखबे करै छियै केहन छै आइ काल्हि के जे पुतोहु अबै छथि तऽ हुनका साथे बढ़िए व्यवहार राखबाक आब चाही कियकि बुझबे करै छियै आब हुनका उलाउ चुलाउ के आब जमाना छै जे उलाउ चुलाउ लोक करतै की
नहि नहि उलाउ चुलाउ हमसभ एहन नहि छियै हमसभ अपन हुन को रहै छियनि मोनो मग केने रहौ कहै छी जे हँसैत बाजैत रहू तऽ घरके लक्ष्मी जे रहै छथि हँसैत बजैत रहै छै तऽ हुनका ओहिमे बहि बढ़िया होइ छै ने अगल बगल के की कहै छियै आदमी सब पूछैत रहै छथि जे अहाँके पुतहु केहन अछि ठीक छथि तऽ हमर पुतहु बड्ड नीक अछि सवेरे उठै छथि तऽ सभ कहै छथि जे देखियौ ओहि बहिन के कते सुंदर कनिया एलथि कहां से केलहुं क तऽ केलउ तऽ हम कहलहुँ कतौ केलहु हम तब गामे ठाम के अपनो छि पुतोहुक गामे ठाम के केलहुँ शादी
हँ हँ सखी ई बात तऽ छैये जहने घर मे बढ़िया पुतोहु आयत ने तऽ लोकक नजरि मे आबि जाय छथिन अहा के व्यवहार तऽ ओना बड बढ़िआँ अछि ई तऽ हमरा पते अछि पहिले सँ त बड्ड अहाँ ओना हमरा याद अबै छलहुँ लेकिन अहाँके हमरा नम्बरे नहि मिलैत रहए तऽ हम की करतहु रहए
अहाँके नम्बर नहि यै लाल काकी रहथिन तऽ हुनका से नम्बर नहि लेलहुं अहाँ
अरे नहि नहि की कहे छी सखी लाल काकी जे छथिन ने उ गेलखिन हे कनि नहिरा तऽ हम नहि हुनका सँ नहि ल पेलहुं तऽ दोसर एगो बौआ छलखिन ने अहींके गाँंव के जे ओ सत्यम छथि उएह सत से नंबर लेलूह त ओ कहलखिन जे कोनो काज अछि तऽ हम कहलियै बौआ एहन कोनो बात होइ छै अपन आदमी से बात करै लए काज रहतै तभिए फोन करबै से हुनकर हमरा बहुत याद आबैया तब जाकऽ हम लेलहुँ नम आऔर अहाँके फोन धरेलहु तऽ सुनलहु जे अहाँ जा रहल छी यात्रा पर
हँ आ लालो बौआ के तऽ हमर नम्बर अछि तऽ लाल बौआ से नहि लऽ लेलहुँ
नहि नहि ओ गेल छथिन कनि अपन नहिरा तऽ नहि हम हुनका सँ नम्बर लऽ पेलहुँ